हेलो
नमस्कार
नमस्कार अहाँ सबकेँ की हाल चाल छैक
सब ठीक छैक आइ हम अहाँके एकटा नया कहानी सुनाबय चाहैत छी ई कहानी एकटा मेहनती किसान केँ छैक हुनकर जीवनसँ बहुत नीक सिखय भेटैत सुनय चाहब
हँ जरूर सुनब किसानकेँ जीवन कहानीकेँ सुनब हमेशा नीक लागैत छैक मेहनत आ संघर्षसँ बहुत किछु सिखय लेल भेटैत छैक हम ध्यानसँ सुनि रहल छी
हमर गाममे एकटा किसान रहैत छलैथ ओ रोज बहुत सवेरे उठैत छलय सूर्योदय से पहिने खेत दिस चल जाइत छलैथ मेहनत करब हुनकर आदत छल पूरा गाम हुनकर सम्मान करैत छल
उन्नति लोक आजकल काम देखै लेल भेटैत छथिन तखन हुनकर जीवनमे की खास बात छै ओ दोसर किसानसँ अलग केना छल से आगे बताउ
वाह एहन मेहनती लोग आजकल कम देखय लेल भेठैत छथि तखन हुनकर जीवन मे की खास छल ओ दोसर किसान सँ अलग केना छलाह आगा बताउ
हुनकर सबसँ पैघ विशेषता ई छल जे ओ कखनो हार नहि मानैत छलाह मौसम खराब हो या कठिन परिस्थिति हो अपन काज नियमित रूपसँ करैत छला धैर्य आओर मेहनत हुनकर पैघ ताकत छल एहि कारण लोक हुनका बहुत सम्मान दैत
एक वर्ष गाममे बहुत कम वर्षा भेल खेतसभ सुखाए लागल बहुत किसान चिन्तित भय गेला मुदा ओ किसान घबरायल नहि ओ समाधान खोजयमे लागल रहला
बहुत कठिन स्थिति रहल होइत जखन पानि नहि होइत तऽ खेती करब बहुत मुश्किल भ जाइत छैक तखन ओ किसान की खेलखिन कि उपाय निकाल लखिन
ओ रोज दूर से पानि खेतमे दैत छलाह एहिमे बहुत मेहनत लगैत छल मुदा ओ अपन प्रयास जारी रखैत रहला हुनका विश्वास छल जे मेहनत जरूर रङ्ंग लाओथ
वाह ई तऽ सचमे पटनेदायक बात छैक अधिकांश लोक एहन परिस्थितिमे हार मानि जाइत छथिन मुदा ओ किसान प्रयास करैत रहल ई बहुत पैघ बात छैक
किछु महिनाक बाद हुनकर खेत हरियर भए गेल जखन दोसर खेतसभ कमजोर छल तखन हुनकर फसल नीक स्थितिमे छल लोक आश्चर्यसँ देखय लागल सभ हुनकर मेहनतक चर्चा करय लागल
हँ मेहनतक फल आखिरकार भेटिए जाइत छैक जखन लोक परिणाम देखैत छैक तखन हुनका बुझाइत छैक जे सफलता सहज नहि भेटैत छैक एकरा लेल लगातार प्रयास करबय पड़ैत छैक
फेर कतेको किसान हुनका लग सलाह लेबाक लेल आबय लगला ओ सभकेँ धैर्य मेहनत आ सही योजनाकेँ महत्व बुझबैत ओ अपन अनुभव खुशी खुशी बाँटैत छलाह
ई तऽ बहुत नीक बात छैक ज्ञान आ अनुभव बाँटलासँ समाजक लाभ होइत छैक जतेक लोक सीखत ओतेक सब आगे बढ़त ई बहुत सुन्दर सोच छै
धीरे धीरे ओ किसान पूरा इलाकामे प्रसिद्ध भय गेला मुदा एतेक सम्मान भेटला बादो हुनकर स्वभाव नहि बदलल ओ पहिने जेका सरल आ विनम्र रहला एहि कारण लो हुनका और बेसी पसन्द करैत छल
सचमे विनूता बहुत पैघ गुण होइत छैक सफलता भेटला बाद बहुत लोको बदलि जाइत छथिन मुदा जे सरल रहैत छथिन हुनकर सम्मान हमेशा बनल रहैत छैक एहि कारण लोको हुनका दिलसँ मानैत छी
एक दिन हम हुनकासँ पुछलियौ जे अहाँ सफलता केल रहल से की छै ओ मुश्कि देलखिन आ बहुत सरल उत्तर देलखिन हुनकर बात सुनयकय हम बहुत प्रभावित भेलहुँ उत्तर छोट छल मुदा बहुत गहरा छल
अच्छा तखन ओ की कहलक हमरा सेहो जानबयकेँ जानि रहल छैक जरूर कोनो महत्वपूर्ण बात कहने होयत बताउ
ओ कहला जे खेत होइ या जीवन बीज रोपला बाद धैर्य रहबाक पड़ै छै रोज मेहनत करबाक पड़ै छै ज आदमी बीच रास्तामे हारी मान लैत छै फसल केना भेटत एहि कारण लगातार प्रयास जरूरी छै
वाह ई तऽ बहुत सुन्दर सिख छै ई बात सिर्फ खेतीपर नहि बल्कि जीवनके हर क्षेत्रपर लागू होइ छै सफलता समय आ मेहनत दुनू माँगै छै बहुत प्रेरणादायक विचार छै
हँ हुनकर बात सुन के हमरा अपन जीवनक बारेमे सोचबाक मौका भेटल बुझायल जे बहुत बेर हम जल्दी परिणाम चाहैत छी मुदा असली प्रगति धीरे धीरे होइत छै एहि बात के मन हम मन मे बस लेलियैय
बिल्कुल सही बहुत लोक आधैर्य भऽ जाइ छथिन मुदा प्राकृतिक स स्वयं धैर्य क महत्व सिखबै छै एहि कारण निरन्तर प्रयास करैत रहबाक चाही एक दिन परिणाम जरूर भेटै छै
समय बितैत गेल आ ओ किसान फसल फेर बहुत नीक भेल गामक लोक हुनका उदाहरणक खेलमे देखय लगल बच्चासभ सेहो हुनका मेहनतक कहानी सुनैत छल ओ सभके प्रेरणा देत छलाह
ई तऽ बहुत गर्व बात छै जखन एक व्यक्ति अपन कर्मसँ दोसर लोककेँ प्रेर प्रेरित करै छै तखन ओकर सफलता आओरो अर्थपूर्ण बनि जाइ छै समाजक एहन लोक जरूरी रहैत छै
आजो जखन हम हुनका याद करैत छी तखन हुनकर सभ याद आबि जाइत छै मेहनत धैर्य आ विश्वास ई तीनू हुनकर जीवनक आधार छनि एहि कारण ओ सफल भेलाह आ एहि कारण लोक हुनकर सम्मान करैत छै
हँ हमरो लागत छै ई कहानी से बहुत नीक सीख भेटल कठिन परिस्थितिमे हार नहि मानी हार नहि मानब लगातार मेहनत करब आओर धैर्य जरूर राखब ई सफलताके असली मन्त्र छै सचमे बहुत प्रेरणादायक कहानी छनि आ सुनिके बहुत आनन्द
ओ किसानक कहानी सुनि कऽ गामक बहुत युवा प्रेरित भेला कतेको लोक खेतीके सिर्फ काज रही बल्कि जिम्मेदारीक रूपसँ देखे लगला मेहनत करबाक उत्साह बढ़ल धीरे धीरे वातावरण बदले लागल ई देखी के बहुत खुशी होइ छै
हँ एकटा नीक उदाहरण पूरा समाजके प्रभावित करि सकैत छै लोक जखन सफलताके अपन आँखिसँ देखैत छथिन तखन विश्वास बढ़ैत छै एहि कारण प्रेरणादायक‌उक्ति बहुत महत्वपूर्ण होइत छथिन प्रभाव दूर तक जाइ छै
एक बेर गाम मे खेती पर एकटा बेठक आयोजित भेल बहुत किसान ओते जमा भेला ओहि किसान के सेहो अनुभव साझा करबाक लेल आमंत्रित कय गेल सब लोको हुनकर बात सुनबाक लेल उत्साहित छल
ई तऽ स्वाभिक बात छै जे व्यक्ति अनुभवसँ सीखल हो हुनकर बातसँ बेसी प्रभावशाली होइ छै किताबसँ बेसी अनुभव सीखै छै तखन ओ की कहलै
ओ कहलक जे सफलता लेल कोनो छोट रास्ता नहि होइत छै नियमित मेहनत सही सोच आ धैर्य जरूरी छै कठिन समयसँ डेरायब नहि चाही संघर्ष जीवनक हिस्सा छै ई बातसभ ध्यानसँ सुनना गेल
बहुत सही बात कहलखिन संघर्ष बिना सफलता अधूरा रहै छै जतेक कठिन यात्रा होइ छै सफलता ओतेक मूल्यवान लागै छै ई जीवन महत्वपूर्ण अश जे छै
बेठक समाप्त भेला बाद बहुत युवा हुनका लग आबि गेला सभ हुनकासँ सलाह लेब चाहैत छलाह ओ बहुत धैर्यसँ सभ प्रश्नक उत्तर दैत छलाह कखनो अधैर्य नहि होइत छलाह ई हुनकर माहानता छल
हँ ज्ञान बाटवा सेहो एकटा बैक सेबा छै जे व्यक्ति अपन अनुभव दोसरा संग साझा करै छथिन ओ समाजमे आगे बढ़ाबै छथिन एहि कारण हुनकर सम्मान बढ़ि जाइत छै
किसान सिर्फ सफल किसान नहि बल्कि प्रेरणाक स्रोत बनि गेल लोग हुनका मेहनत आ सरलता लेल जानै लागल हुनकर नाम सम्मान से लेल जाइत छल ई सब हुनकर कर्मन परिणाम छल बिल्कुल
हँ बिल्कुल सही आदमीके असली पहचान ओकर कर्मसँ बनैत छै ध्यान बेसी महत्वपूर्ण ओकर चरित्र होइत छै एहि कारण ई कर्म हमेशा याद रखल जाइ छै ई ई बहुत सुन्दर से छै तऽ ठीक छै हम फिरसँ बात करब फुरस
ठीक छै